हलो,
हैलो,
असांजी ॻाल्हियूं ख़तम न थींदियूं अॼु।
सही आहे, अॼु असांजी ॻाल्हियूं ख़तम न थींदियूं त कपिड़ा धोता आहिन, प्रेस जे लाइ उहे ई पिया आहिन। उह ई चवां पई थोरी देर हाणे लेटा त पो लेटी करे पो वरी बसि प्रेस करां वरी जेको पांजो कमु कंदी आयां ॿ टे ऑडर आहिन। त उहे पूरा करां।
हा अइ तां जी ऊ ई तव्हांजा फ़ोटो ॾिठा फोटो रखियो हु वीडियो बि रखियो हुयो न। सेटस ते।
हा हा,
मस्त ठ ठहियल मस्त लॻे पियो उ पल वारो।
हा,
हूं हिन मल हिकिड़ो ठाहिण में वञो त घणे में पयव तव्हांखे।
हे त हाणे मोतीयन जे मथे आ। की मोती कॾहिं कीअं मिलंदा आहिन कॾहिं कीअं मिलंदा आहिन अॻितो ईंदा आहिन न।
अच्छा ऐं मतलब मतलब हुनमें तव्हांखे मतलब घणो प्रोफिट थिए। मतलब पंज सौ टे सौ हज़ार खन घणो प्रोफिट?
न न एॾो न थींदो आ सो सौ बस
सौ बसौ बस?
हा इन हिंखो वधीक न थींदो आ कुछ भी। माण्हू एतरो हाणे हिन शयुन खे काथे मन्यांदा आहिन।
न हले तो हाणे न त। तां खां मतलब तव्हांखे हिकड़ो लिंक शेयर कंदीमांव। हुनते तव्हां विझंदव न त चॻो मिलंदो तव हुनते त पाण।
अच्छा ॿुधाईंदऊं कॾी ॾिसंदासीं उहो बि हा।
तां जीअं आयां न हुते हु ते इहे चॻा हलंदा बि तव।
अच्छा ॿुधाईंजव कॾहिं ॾिसंदासीं। छोकी हिते इन शयुन खे वणंदियूं आहिन माण्हुनि खे। ईय न आहे लेकिन बस न न न। घट बि न लेकिन हो चईंदा आहिन की पैसा वधीक न ॾयूं बस।
अच्छा
हा उन्हन खे शए भी सुठी खपे। लेकिन पैसो बि घट ॾेवड़ो। और मां मांजी शए जी क्वालिटी मां ॾाढी सुठी रखी आ।
हा
मांजी शए मतलब मां ए इते रिंन न वठी ईंदी आहियां माखे पाण खे ई न वणंदो आ।
न ईंदी आहे सम्झ में पाण
हा त माखे लॻंदो आ की शए अगर असां कंहिंखे ॾयूं ता पया। त असां सुठी ॾयूं त बस पो मां हुनते पूरो ध्यान ॾींदी आहियां। हालाकी पो माण्हू चवंदा आहिन त पो मां न ॾींदी आहियां एतिरो। जेको चईंदो आ की न असां राज़ी आहियूं हिन अग में त पो मां उनन खे ॾींदी आहियां न त मां उनन खे न ॾींदी आहियां मेहनत एॾी करउं ता पया त पोइ वरी अघ बि त वरी ओतरो लॻाउं।
हा
पर माण्हू न सम्झंदा आहिन अजकल्ह वरी छा ऑनलाइन ई एतिरी शयूं मिलन थियूं न। पो उहे घुराए करे उहे ख़ुश आहिन। उन्हन खे लॻदो आ उहे असांखे सस्ती थी पेन और जबकी ॾिठो वञे। त असां मतलब सुठी क्वालिटी ॾयूं ता हुनमें तव्हांजो ख़राब अची भी वेंदो। त त बि तव्हां कुछ न करे सघंदा आयो। हिते त हिक बार अगर तव्हांखे ख़राब मिलियो। त माण्हू ॿे ॾींहं हिते घर खणी अची वेंदा आहिन। की असांखे मटे ॾे, त मां त् टी पाण एॾी सुठी रखंदी आहियां, की साम्हूं वारे खे वापसि अचण जो सवाल ई पैदा न और पहिरर ई चईंद ॾिसी करे खणो। भ तव्हां उहो ॿ ॾींहं मां मथे लॻाईंदमि, शइ तव्हांखे सुठी पछी डीदी मांव, लेकिन मुंहिंजे हितां खणो त डिसी करे ई खणो। का कल कोई इहु न चहे। की तूं भई, बगल डिनो। या इहा शइ सही न हुई। उहो कम मां न कंदी आहियां।
हां।
हम्म ठीकु आहे। बढ़िया आहे। जेको आहे। वरी छा लॻंदो आहे न। ई डिहं जो वांदो हूंदो आया। निंड मूखे ईंदी न आहे, डिहं जो? त पोइ मूखे लगंदो आहे, कि डीहं जो मां इहो कम करे छडियां, पोइ मूखे इहो सवलो लगंदो आहे।
हां।
बिए पासे वञण खां, घर खां बाहिरि काथे वञूं, अचूं नथा पिया, गर्मी एडी आहे। घर जी ज़िमेदारियूं बि हूंदियूं आहिन। त रोज़-रोज़ कॾहिं निकिरंदासीं?
हां, उ मुंहिंजे साम्हूं जेकी रहंदी आहे। उहा पाण अॼु सुबुह चए पई, की, ग गवर्मेंट जे तरफ़ा ई। पार्लर जो कोर्स फ्री में।
हां, हलायो।
त हां, मनी आईय छा? पर हितां खां थोरो उ वीह पंजवीह मंट रस्तो आहे। मां चयो मांसि, पहिरियों टाइम ॿुधाए? त, ओढ़े हिसाब सां हिननि खां पुछी करे डिसंदमि।
हां, न सही आहे। इहे शयूं अचणी बि घुरजन।
ईअं ईंदो आहे। ईंदो आहे सजो, खाली कीअं एब्रोस न ईंदा आहिन मूंखे।
अच्छा!
त हुनजे वजह सां सोचियो करे की भई हिकिड़ो एप्रोस बि सिखजी वेंदम। अऊ हाणे हेयरस्टाइस जाम अलग-अलग बि अची वयूं आहिन।
हाण त खोड़, हाणे त उहो खोड़ शयूं आहिन। करण वञो त छा आहे हिन टाइम त, बस सिखण वारो माण्हू हुजे।
हां, उहो ई,
हां, सिखण जे लाई त, इहे शयूं करण वयूं। त खोड़ सारी शयूं करे सघिखदा आहियूं।
कोर्स सिखण खां पोइ, सर्टिफिकेट बि मिलंदो। ऐं गॾो-गॾु हुनमें थोरो सामान बि मिलंदो। पोइ चि काकी चई आहे।
बस उ उई आहे न। इ शयूं त पोइ लॻंदो आहे न। की वरी हिननि खे टाइम खो ॾियणो पवंदो आहे। मूंखे बि कंदे-कंदे थोड़ो टाइम थी वियो आहे।
हां।
ह पर ठीक आहे। हाणे हथ हिरी वियो आहे। पहिरियों दिक़त थियंदी हुई, हाणे काफ़ी शयूं पंहिंजे हिसाब सां करे वठदी आयां। हाणे एतिरो ॾिसण जी जरूरत न पइंदी आ।
हा उहो ई।
पहिरें लगदो हुयो कि कीअं कंदमि, छा कंदमि? हाणे चओ सभु हथ में करे ॾींदीमांव। अचो ख़ाली त्हां ह ह हिकु शौक़ बि हूंदो आहे न। माण्हू खे शौक़ु हूंदो आ, त उहो बि कमु कराईंदो आहे।
हा
हम्म ठीकु आ। हाणे सिखियो आहे त हाणे इहो कम बि कंदा आयूं, उहा खुशी थींदी आहे पाण खे की कुझु नयों त करे था सघूं
नयों करे थ सघूं उहो ई
हा। न न ईअं त हाणे मुंहिंजा ॿार ई मूंसां गॾु वंदा आहिनि कम वधीक हूंदो आ, जीअं हाणे कम वधीक हुयो त बस पो उहे अची वेंदा आहिनि, की असां करायूं ई था ॿियो कुझु न कंदा थोरी पैकिंग थी वेंदी आ या वरी ॿियो कोई कमु जीअ हूंदो भई मां कंदमि पो चवंदा, हु मोती विझी था छॾूं पिया पोइ इ शयुनि ते ध्यान ॾींदा आहिनि त लॻदो आ की ठीकु आ थोरो सो इहो बि साथ थी पवंदो आ
हा।
हिकु वरी साथ बि कमु कराए वठदो आ न असांखो
हा, उहो ई।
हम्म इनी बहाने ॿारनि खे बि लॻदो आ, गॾु वेठा बि आहियूं कम बि करूं था पिया। सभु हलदो रहदो आ गॾु गॾु ॿार नंढा ता हुजनि त उनि खे वरी मा पीउ पी जी बि जरूरत हुजे थी न। असां कम में ता लॻी वञूं त ॿार वेचारा परेशान था थियनि न
हो त टाइम सभिनी खे ॾियणो ई आ
हा ॿारनि खे त हाणे टाइम असांखे ॾियणो पइंदो न जीअं जीअं वॾा थियनि ता पिया त वरी उनि जी भई हर ॻाल्हि ॿुधण बि जरूरी आ। कॾहिं उन्हनि खे कुझु बि कमु थिए थो करे तो, उहो बि ॿुधूं था पिया
हा उहो ई
कॾहिं हुननि जे स्कूल वञिणो आ, कॾीं को ॿियो कमु आ त सभु हुननि सां गॾु करिणो थो पए न।
हाणे सुभाणे, सुभाणे बडे तस वरी स्कूल मां छुटी छु टी बि मतिलबु हीअं तस, कि ॾह खां ॿारहें ताईं ऐं ग्रैंड पेरेंट्स डे। मतलब ॾाॾो ॾाॾी अचे।
अच्छा।
ॿार सां गॾु मितलबु एक्टिविटी थींदी, कुझु गेमूं थींदियूं ऐं ॿ ॿारनि खे मतिलबु हुते मतलबु वॾनि खे छा करिणो ॿारनि सां कीअं विहणो या छा पो थोरो घणो ॿुधाईंदा। ॾहें खां ॿारहें टाइम सुभाणे जो रखियो तऊं। त उहो ई सोचा छा या वञा न वञा हिन जो त केरु आहे न। पर हिकु ॾिसंदो करे की भई छा आहे कीअं था करनि या छा?
न हू ज़रूरी आ वञिणो बि घुरिजे ॿार खोर कुझु सिखंदा आहिनि हिन सां। ॿारनि सां गॾु असांखे बि खोड कुझु सिखण खां मिली वेंदो आ।
हा, उहो ई। तॾहिं सोचियो सुभाणे पोइ मां
हुते ॾिसंदा आहिनि ॿार त पोइ ॿारनि खे मज़ो बि ईंदो आ न।
मज़ो बि ईंदो आ।
हा, सभिनि सां गॾु वेहंदा, ॻाल्हाईंदा, ॿोलाईंदा।
मुहिंजो-मुहिंजे बाबू खे खेॾण बि जाम वणंदो आ की ऐं स्कूल बि जाम वणंदा चवंदा स्कूल हा, ठीक आ वञ बाबा वञ।
न-न सुठो आ न ॿारनि खे त इहे शयूं खूजण घुरिजे
पोइ कंहिं महिल च कंहिं महिल चवंदो आ न मां न वेंदम न वेंदम पर मुंहिंजी मार खाईंदे। न-न-न-न पोइ वेंदा।
सही आ पोइ बसि ख़ुशि थी वेंदा आहिनि ॿार। लालच ॾेवणी पवंदी आ थोॾी घणी।
छो चवंदीसि घर वेंदे मार खाईंदे हिते खवनि हा-हा-हा-हा-हा-हा-हा, वेंदम-वेंदम-वेंदम।
सही आ, पोइ त जल्दी भॼी वेंदो हूंदो। न-न ॿारनि जो त इहो ई आ। ॿार बसि घुमंदा रहनि, मौज मस्ती कंदा रहनि।
हा, उहो ई।
हम्म। ठीकु आ हाणे-हाणे सुम्दो न सुम्दो?
हाणे न सुम्हंदो बसि पंज ॿि थियण था आहिनि, हाणे काथे सुम्हंदो। मां बि थोड़ा पंज, थोड़ा कपिड़ा पिया आहिनि उहे, इहो वेडे करे रखंदमि, उन खां पोइ अंदरि रूम में चादर विझणी आ। चादर विझी करे पंज ॾह मिनट लेटंदमि मां। मां पंज ल पंजे लॻे लेटंदी आहिया बराबरि सवा पंजे, साढे पंजे ताईं उथन्दी आयां, पोइ फटाफट ॿुआरी पाईंदी आहियां, पोइ हिकु फोन लॻाईंदी आयां। की घणे ताईं ईंदव, पोइ चवंदा आहिनि सते लॻे बराबरि निकिरंदा आहिनि त चवंदा आहिनि जल्दी ईंदम। न त चवंदा आहिनि, थोड़ो कमु आ, त अठ थींदा, अठ सवा अठ थींदा। हॻ पोइ जमलो फोन लॻाईंदी आ, त मतिलबु भाॼी सोच वठंदीयां कि हीअ भाॼी ठाहींदमि, चवंदीमासि। ही भाॼी ठाहियां थी, साम्हूं खां हा आई त कंफर्म आ, मतिलबु तकड़ी-तकड़ी भाॼियूं व ठाहींदम। न त वापसि हुजणी पवंदी आ की छा ठाहियां।
हा, सही आ।
रात जो गॾु था खाऊं, त रोटी जो चवंदी आ सुठी खाऊं।